बढ़िआँ बढ़िआँ ठीक ठाक छै
कार्यालय स कखन
हँ हँ जल्दी आइ जल्दी निकैल गेल छलौ कार्यालय तऽ भऽ गेल सभ ठीक ठाक किछ किछ काज छलै तऽ किछ उएह सभ करैत करैत जे छै किछ किछ उपकरण सभ आयल छलए हमर तऽ ओकरा देख केँ कनियै से करबाक छलै ओकरा निकालबाक केँ ओकर निक जाँच करवा कऽ छलै तऽ ओ सब करैत करैत बहुत टाइम लाइग गेल तऽ वैह करै छलौ समय निकैल गेल ओकर
अच्छा
हँ जलपान कऽ लेलो भऽ गेलै नीक जकाँ खेनाइ तेनाइ भऽ गेल छलए भोरका जलखै सेहो कऽ लेने छलौ नीक जकाँ आ फेर दुपहरयो में खेनाइ तेनाइ भऽ गेल छलए हमर अखन साँझ में कनिये आबैत अबैत कनिय देर भऽ रहल ऐछ
अच्छा तऽ कखन तक घर ऐब
हमरा जे छै से करीब करीब एक एक से डढ़ डढ़ मतलब लागि जायत घण्टा। ओ करीब पहुँचैत पहुँचैत अबै छी हम फेर हँ। हँ रतुका खेनाइ बना लेब हमर की सब बना रहल छी खेनाइ मे
खेनाइ में तरकारी ऐछ रोटी ऐछ और दाइल ऐछ
दाइल हँ-हँ बना लेबै कनिए दाइल में कनिये तड़का-तड़का डायल देबै। नीक जकाँ आ भूख लागल ऐछ आइ निकल गेल रहलो न दुोपहरयो में जल्दी। खा लेने छलौ तऽ आबे पहुँचे छि तब कऽ ले छि।
ठीक छै हम हम कयने रही फोन जे अहाँ फेर उज्जैन गेल छलहुँ हेँ दर्शन लए तऽ किछ गप नहि भेल छल अहाँसँ तऽ केहन की रहल यात्रा दर्शन भेल नीकसँ
हह खूब बढ़ियां दर्शन भेल खूब बढ़िया ऐता से निकलहु तऽ फेर बंगला मुुखी के दर्शन भेल बगंलामुखी मे तीन टा मदिर छनि तीन देवी के छनि ओतऽ लक्ष्मी माता सरस्वती माता आओर हुनका बगंला मुखी त खूब भीड़ छलै लेकिन दर्शन खूब नीक केलौ बारि पर मतलब तीन चारि बेर गेलों ओकर खूब घूम घुम के दर्शन पंडित जी एकटा भए गेल छले त पंडितजी अपन सबटा व्यवस्था रखने छलाे ओ एतय से जे पंडित जी ओ छले साथ मे। जितेन्द्रो शास्त्री ई सब सब साथ मे छलै तऽ पंडित सुरेश्वर तऽ ओसभ दर्शन करब नीक जे भऽ गेल छलै ओतऽ किछ-किछ अपन जे पूजा पाठ जे ओकरा करबाक ज वर्णन पंडित जी के अपने ओकर घर वाला किछु पूजा करबाक छलै तऽ ओ साथ-साथ। फेर हमरो सबके बैसा लेल कि अहूँ सब एकरा देखियौ केना विधि-विधान भऽ रहल छै? ओ सब करैत करैत जे छै ओकरा व्यवस्था। केलक फिर भैरव जी के दर्शन छै ओे मंदिर प्रांगण में छै खूब नीक जका दर्शन। मतलब पूरा ओ ब्कहने छल राति भर जा सकू अहाँ सब। तऽ बहुत नीक रहत तऽ हमसभ मतलब तीनू गोटे जे छै अ। ओ खूब राति भर जगलौ अछि। हँ राति भर जगलहुं खूब बढ़िया जकाँ दर्शन भेल। पंडित जी साथमे छलै। तऽ खूब अनिक जकाँ खेनाइ बढ़िआ छै। घूम-घूम के प्रसादो खूब बढ़ियां दै छै परसादे बहुत सारा दऽ दै छै। के प्रसादेसँ लेकिन फेकनाइयो। पूजा पाठ के ओतऽ बटुक भेट गेल छलै एकटा पंडीजी। तऽ ओ अपन फूल तूल के व्यवस्था बढ़ियां जकाँ कऽ देने छलै माला ताला के। आओर वएह। अपन घुम घुम के मंदिर के ओ कहलकै कि मतलब एतय महादेव के मंदिर छै ने एकरो दर्शन कऽ लि अहाँ। तऽ महादेव मतलब जे दर्शन करलहु ने तो एकटा काला गाय छलै ओतऽ। बहुत बढ़िआ आओर बहुत। एते नीक जकांओकर मतलब ओकर जेना घास तास कहल के एकरो घास तास खुवा दियौ अहाँ। तऽ बड़ा मान्यता छै एकर तो छले। कब हम फोट लऽ के एयल तऽ ओ अपन खुआ देलकै। घास तास देलक ओकरा हमसभ खुआ देलियै ओकरा। तीनू गोटे अपन लऽ- लऽ केँ। फेर महादेव के मंदिर छले दू तीनटा मंदिर घुमिके ओतऽ जे छै। ऋण मुक्तेश्वर महादेव। ओ नमन कामेश्वर महादेव। एहि तरह के मंदिर छल तऽ ओ सब दर्शन भेल हँ फेर। तऽ हँ फेर म फेर ओतऽसँ दर्शन कऽ के हमसब निकलहुँ तऽ चारि। करीब तीन-तीन घंटा के करीब लगै छै। तऽ उज्जैन फेर पहुँचलहु तऽ उज्जैनो मे फेर लाइन ल ह ह हँ उज्जैन हम सब इधर का कानपुर होइत निकल छलहुं कासपुर झांसी हँ हँ दास्तव खूब बढ़िआ खूब बढ़िया रास्ता छै आर झांसी होइत रास्ता जाइ छै तऽ फेर ओतय से ओतय झाँसी ग्वालियर होइत। फेर ओ ओहि दिस से निकलि गेलौ हम सब उज्जैन पहुँचलौ पहिने तऽ एमहर गेल छलौ बहुत बढ़िया रास्ता छै रास रुक-रुक। रुक के व्यवस्था खूब नीक छै रुकै के धा। बहुत बढ़िया ओ सब छै रुकै केँ आ धर्मशाला छै हम सभ तऽ धर्मशाला में रुकल छलौ। धर्मशाला खूब नीक जकाँ छै और धर्शालामे पूरा मतलब वातावुकूलित तऽ एकदम छै धर्मशाला खूब बढ़िया ठंडा एकदम लगे छले मतलब। एहेन ठंडा भऽ गेल छै लेकिन हमरा सब केँ रजायो लिअ पड़ल रजाई केँ मतलब। रजाई की कम्बल छोट पातर कम्बल रजाई तऽ नै कहि सकै छी पातर कम्बर छेले जय पुरिया कम्बल जेका देने छल ओ सब ओढलौउ त ओ बढ़िया
नदी सेहो ब
हँ हँ हँ छिपरा छिपरा नदी छै त खूब बढ़िया खूब बढ़िआँ खूब बढ़िआँ स्नान भेल ओतय फेर पण्डितजी अपने पूरा मन्त्र तन्त्र लऽ केँ ओ लऽ गेल छलाह अपन जे मन्दिर ओ बार बार कहलखिन कि अपन निरमत। तब ई छै एकरा चढ़ाबय केँ छै ओ अपन एता से ओ जाउ तऽ सबटा हाथ। में लऽ केँ गेल छला कि अपन अपन नाम केँ साथ अहाँ चढ़बियो पूरा मंत्र पढ़ै छलाह अछ हँ मतलब एक सौ एक बैर डुब की लगलखिन जाय बेर डुबकी लगबै छेला अपन कहलखिन इ छिड़क दियौ माछ ताछ। केँ माछ ताछ मन किछ रहै छै ने तऽ माछ ताछ केँ खुआबे ले ओ जल जाउ तऽ अपन किन केँ ओइमें छिड़क दियऔ अपन कामना लऽ के छिड़कू त ओ सब सौेभागे देतइ तऽवैह अपनो करै छलैथ। तऽ हमरो सब कऽ कहि देलकै की अहुँ सब करु साथ में खुब बढ़िया ठंडा त। पाइन छलै एकदम बढ़िया जेका भीड़ छलै खूब मन्दिर मे तऽ फिर लेकिन बाबा केँ दर्शन खूब बढ़िया भेलै है।
दै छथिन नै
पूजा तऽ नै पूजा केँ एगो लाइन ओ लागल रहे छै पंक्ति बनल रहै छै पूरा। और ओइमें जे अपन बारी बारी से अपन चलैत रहु देखैत रहु ओ ओइमे छै शीशा केँ अन्दर बाबा छथिन तऽ बहुत पंक्तिया तऽ बहुत सारा छलै भीड़ खूब छलै। तऽ ओइ हिसाब से ओ अपन व्यवस्था करने छले कि बहुत ज़्यादा। भीड़ नहि ओ मतलब निकलेके जे सब केँ सुगमता स दर्शन भ जाय ओइ हिसाब स ओ रखने छेलइ अन्दर जा अन्दर जा क‌ केँ नै कर दै छै भीड़ भऽ जाइ छै भोरे जे भस्म आरती होइ छै तऽ ओइमे चुनिन्दा लोक केँ होइ तोने शायद चाइ बजे करीब होइ छैय तऽ ओइमे फेर भस्म आरती में जे ऐलै तऽ अपन अन्दर कऽ सकै छै ओकर दर्शन छुए नहि दै छै भऽ गेले जते ज्योतिर्लिंग छै सबके छुआ नहि दै छै केवल हम मम्मी के साथ जे गेल छलहु न नागेश्वर महादेव के दर्शन करे ल ओतऽ अ टिंकू लग जखन गेल छलौं तऽ ओता ह तऽ ओ मम्मी के लऽ के जे ह ओहिमे बहुत बढ़िया व्यवस्था छलै अखन सुनने मे आयल अय की केवल केवल वेह टा एक जे छै जेहिमें जे छै पूरा विधि विधान से पूजा करवै छै तऽ ओ नागेश्वर महादेव हमसबजे -जामनगर गेल छलहुँ तऽ ओतऽ से छै साठि सत्तर किलोमीटर लगभग तऽ ओतऽ हम गेल छी दर्शन क लेलउ मम्मीज के साथ ह ह हँ ह ह छओटा भ गेलै मम्मियो मम्मी के आठ ठाम मम्मी के आठ टा भऽ गेलै हन आठ टा ज्योतिर्लिंग के दर्शन कऽ चुकल छथि
आर अहाँके छ टा एके के कोन कोन भेलथि उज्जैन काशी बाबा धाम
काशी बाबाधाम आओर नागेश्वर महादेव आओर बाह एते उज्जैने मे एकटा आरो छथि नाम बिसर रहल छियैन उनको दम नहि सोमनाथ नहि गेलौ सोमनाथ हमर अखन छुटल अछि सोमनाथ तो अही सबके साथ जायब सोमनाथ देख छै टिन्कु हँ हँ हँ तऽ ओकर नहि ज ई नागेश्र यएत जे उज्जैन मे एकटा अओ आरो छथि ओ नाम बिसैर रहल छिए हुनको ओहो मतलब ज्योतिलिंग दू टा छै लेकिन एक एक ज्योतिर्लिंग मानल जाइ छै तऽ हनको खूब बढ़िआ दर्शन भऽ गेल ओहोमे ओहोमे
आ एकटा जे गेल छलहुँ अपनासभ ओतय अ उत्तराखण्ड खण्डमे जाागेश्वर धाम हुनको कहल जाइ छनि न
हँ हँ जागृत देव धाम हँ हुनको मानल जाइ छै जागृत ओ छै आ हुनको जागृ सर लेकिन ज्योतिर्लिंग मे एखन कन ओना कहै छै लेकिन ज्योतिर्लिंग मे काउंट नहि छै हुनका मतलब ओकर गिनती नहि होइ छै लेकिन मानल जाइ छै अक्क बढ़िआं छै ओकरो बढ़िआं दर्शन एतऽ उज्जैन मे तऽ ई मतलब काल भैरव के सेहो खूब बढ़िआं दर्शन भेल खूब भीड़ छलै लेकिन दर्शन खूब भऽ गेल काल भैरो कार पर कोतवाल मानल जाइ छै तऽ उ बढ़िया दर्शन मान फेर उ उ ओतऽ होइ छलै एकटा पुरान मत तब ओ घ घड़ी उज्जैन के ओ मिल्ली ब सु केन्द्र मानल जाइ छै न संसार के तऽ ओकर भेल ओकर ब बहुत सुन्दर मंदिर छै ओहो दर्शन करलहुं हमसब जाके ओ त मतलब पूरा पूरा वास्तुविद वगैरह ओ सब राख खल छु पुरान पुरान व्यवस्था सब राखल छै ओ सब हँ ओ तऽ
कतऽ कत घुमलहुँ तीर्थ स्थानके अलावे आओरो कतहु घुमलहुँ
जामनगर मे वएह शहर छले फेर ओ राजा के महल छले फेर ओ लऽ गेल छल हमरा तऽ टिनकुए अपन गा आयं हँ हँ हँ ओ ज बगले मे छै अरब सागर कहै छै तऽ ओतय से ओतय लऽ गेल छले हुनके गाड़ी स गेल छलहुं ड्राइव करैत साथ में ओ सब छले बच्चा बुच्ची सब तऽ कनियो छली टिंकू केँ तऽ टिंकु छले टिंकू तो नै अखन चला रहल छैथ गाड़ी हुनका जे छैन कनिए तकलीफ छैन लेकिन हम टिंकू केँ साथ फेर हम निकाइल गेल छलौ हम कहलिय हमही चला ले छी आहा बैसू तऽ लऽ गेल छलौ फेर एकटा पुरान मम्मी केँ साथ एक तऽ जामनगर में एकटा आरो मंदिर छै फेर लऽ गेल छलै ओ खाय पियए केँ व्यवस्था नीक छै ओत तऽ लोक ओत जे छैय ओकरो दर्शन केलियै मंदिर में जा कऽ बढ़िया जेका कऽ दर्शन भऽ गेल। फेर ओ समुद्र तऽ घुमे लेल छलियै फेर ओ कहलकिन ह मोन तऽ ऐछ हऽ हऽ हऽ चलि मोन तऽ ऐछ घुमे केँ लेकिन समुद्र केँ दर्शन करेय। केँ तखन ओतय पा पा पहाड़ तहाड़ तऽ अहाँ तऽ घुमा देलौ आ जेस समुद्र केँ दर्शन करबाका ऐछ समुद्र लऽ चलू अ बंगलोर तऽ नै स अखन तऽ वैह सोमनाथ चलब टिन्कुए केँ कनिये अहूँकेँ बहुत दिन से मोन ऐछ कि टिन्कु केँ देख ली तऽ जामनगरे चलब ओ तऽ जामनगर केँ साथ मम्मीयो कऽ लऽ लेबैन तऽ द्वारका द्वारका दर्शन करबे सोमनाथ केँ दर्शन करबे पेन और आशा पूरा देवी केँ ओतय मंदिर छैय ओतय बड जाय केँ मोने ऐछ हमर आशापुरादेवी तऽ अखन मम्मी कऽ साथ जे द्वारिका गेल छलै न तऽ द्वारिका कहे छी एतय की कहेय छैय अहा द्वारिक एकठाम गेल छलै तऽ ओइमें जे छैव इ छैन द्वारकाधीश मन्दिर केँ जे दर्शन भेलैय तऽ ओहोमे आ आशापुरादेवी केँ ओ छैन द्वारका कऽ मतलब आगुए मंन्दिर केँ आगुए बनल छैय आशापुरा तऽ मम्मी देखलियैन कि देखु बहुत
हु बच्चो सब कऽ बड गेन लागल छैय ह बच्चो सब कऽ बड मोन लागल छैय। घुमै लऽ दुनु बहीन कहैय छलैथ ह जे कहिआ जैब जामनगर तऽ सबकोइ फेर कनियो छुट्टी होइ छैय न कनि छोटकी कऽ परीक्षा परीक्षा भऽ जाइ छन तखन
हऽ हऽ हऽ परीक्षा दऽ दैय छैथ नीक जका